ओ
की हाल समाचार
हँ बहिन दाय गोर लागै छी
खुश रहू सोहाग रहू पुत्रवती रहू
ठीक छी अहाॅं
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ की करय छलहुं
किछु नहि करै छी उएह काजल अथी बौआके जे छै ने मझली बेटीके बौआ तकरे छै सुतबै छी
अच्छा चाय ताय पीलहुँ
हँ चाय नहि भेलै आब हैत
अच्छा तऽ आओर सभ सभटा ठीक अइ
हँ आओर सब ठीक
तऽ सासुर नहि एलहुँ
नहि गेलहुँ अथी छै ऑपरेशन भेल ने पथरी जे पितके थैली में भ गेल छलय तो ओय दुआरे नहि गेलहुँ जे एखन अहाँके पन्द्रहो दिन नहि भेलए तऽ कोना चलि जैतहुँ
अहां तहन तऽ एखन अहाँके सासुर में त लोक सब बड आयल हेता
बड्ड लोकसभ आयलै सभ चर्चा करै छथिन
जे ओ नहि एलैथ मैझली कनिया
हँ सभ चर्चा करै छथिन गाँवमे जतेक लीयान हकारवाली आयल छथिन नौनैद तब सभ कहै छथिन नन्दोइस सभ सभ जे किया नहि एलथि किया नहि एलथि तऽ सभके वैह कहै छथिन
एकटा गाँमे स्वभाव भऽ जाइ छै ने लोक के देखने रहैत छै तऽ मोन लागल रहै छै ने जे ओ नहि एलथि
सएह बात छै सएह सएह बात से ने ताहि दुआरे नहि एलखिन
हँ अहूँके तऽ सास ससुर पहिलके युगके छथि
हँ
अय जुग के तऽ नहिए छैथ पहिलके जुग के छैथ
हँ
हमरो आवेश भेलईन तऽ हमरो कायल खुना आधा किलो दूध फेरो भेज देने रहैथ
भेज देने रहैथ
हँ हम कहलिय जे ऐय बेर दीदी के साउस बुझाइया हमरा धाईर देलईथ
बुझियौ
बेस कऽ रहल छैथ
हँ से भेलैन करै छैथ
हँ करै छैथ दूध भेज देने रहैत जहिया से लीची जे हम भेज देलियै ऐना तहिया से ओहो अहाँ के दू दिन तीन दिन हमरा दूध देलैथ हँ
बुझियौ तेत्तेक तऽ विचार बुझलखिन
हँ से तऽ विचार बुझने छथि कहलखिन से कहा दुन कहलखिन जे बसिया दूध छै बौआ टटका दूध नै छै ओ दूध हम दऽ देब तऽ कोनो दिक्कत नय न तऽ हमर छोटका बेटा कहलखिन नय दाय किया दिक्कत हे दूध तऽ एके रंग भेलै न बस सिया रहे या टटका रहै दूध तऽ एके रंग भेले आ पैकेट मे जे लोक दै छै से लोक के देखे छै जे टटका दूध छै कि बसिया दूध छै
हँ बुझियौ भेलै न एतेक विवेक तऽ भेलैन जे भेज देलैथ
हँ हँ से भेज देलै
किया तऽ हम तऽ अपने गाम मे एखन गेल बे नय केलहुँ तऽ हमरा की कहैछ
हँ कोनो नय छै आ जामुन खेलहुँ कि नय बहिन दााय अहाँ
ह जामुन ते एते बड महगं एक दिन अन्ने रहिय अहाँ के बीस रुपआ एक स बी बिस रुपैआ के पााव
देखियौ तऽ लेकिन की करबै महग छै त अहाँ के साल भर के चीजो छै ने नया
हँ बड्ड महंग दै छै
फेर पौरके साल ई चीज तऽ भेटत जेना तारकून भेटत तारकूनो नै खेने हैब
नै तारकून कतऽ भेटत तारकून नै तारकून कतऽ भेटत
सएह सब सब सब सभटा ठीके अए तखन आओर जीजाजी ठीक छथि ओझाजी हमर ठीक छथि।
हँ ओहो छलैन हें आब तबियत तऽ खराब हुनको छलैन हें धरि आब पहिले सँ ठीक छथि हूँ
आ पैर केहन भेलैन पैर ठीक छैन हुनकर
हँ मैयाके कृपासँ पैर ठीक छैन आब ई छौ महीनासँ कोन लागल रहै पता नै
की करबै सएह समय देखैत छियै आइ काल्हि के नीक रहैत छै आ के नहि नीक रहै छै आइ जे अहाँसब छलियै माँ संगे पहिलका जुग मे काज करैत आइ उखड़ि चलबै छलिये ढेकी चलबे छलियै जांत चलबै छलियै कहियो आइ तक किछ भेल कहियो किछ नै भेल
समय तेहन भऽ गेल छै जे आब तऽ ठीक रह हरदम मोने खराप रहैए
कुटि कुटि कऽ अनै छलियै कोरि अथी उखड़ि सँ तऽ धान चाउर कथी समाट सब की ढेकी सँ कूटै छेलियै कुटै छलियै जे अहाँके बहिन सब परेशान केने रहै छलैये छोटकी बहिन सँ
बीच बुझियौ ने एना कऽ कूटै छलियै हमसभ जे बीच घनियां निकालि लै छलियै में जे चारू कात धान रहि जाय छलै आ बिच बीचमे अहाँके चाउर निकलि जाइ छलैए एहिमे उसकाबै नहि छलैए तऽ बिचघनिए कऽ कऽ कऽ निकालि लै छलियै नहि किए तऽ तऽ मे असगरे रहै छलैया
हँ आब तऽ किछु नहि कयल हैत पहिले जाँत चलैत छलए उखड़ि चलैत छलए आ आब हेत आब तऽ किछु नहि एकटा सिलौट पर जे अथी पिठार पीसब से तऽ लोक के होइते नइ छै
से कतयसँ हएत आब तऽ देखैत छियै से जमाना भऽ गेलै जे लोकके सिलौटपर पहिने पीसैत छलै एतेक एतेक माछक मसाला पीसैत छलै एते एते अरिकंचन तरकारी बनैत छलै तकर मसाला पीसैत छलै आ आब ओ देह छै आब ओ देहो नहि छै ने
हँ ने देह छै ने पचै छै
नहि आब ओहन जवाने नहि छै नहि तऽ पहिले की खाय छलै आदमी आ की पचबै होइ छलै से नहि बुझि पबैत छलियैए आ आब तऽ कहैत छै एकटा दालि भात सब्जियो लोक खाइत छै ओहो नहि पचै छै
नहि कतऽ सँ पचत आब उएह भऽ गेल छै सत्ता रंग के तऽ बिमारी भऽ गेल छै आब जे देखै छियै बहिन दाय सब्जियो सभमे अहाँके सुइया पड़ैत छै तऽ ओ तरकारी सभ नम्हर होइत छै नहि तऽ एना होइत छै
छलिये केहन नेचुरल हो है छलै अपना बाड़ीमे लोक दै छलैए लोक छाउर पहिले छिट दै छलै लत्ती फत्तीमे हमसभ की करियै सजमनि गाछसभ जे रोपियै आ जहाँ बरहे तऽ डोरी लऽ कऽ बान्हि बान्हि दिय करची लगा लगा कऽ आ ओ लत्ती जे घीचल जाय ऊपर जाय तखन हमसभ छाउर छिटियै जे ओहिपर जे एकटा कीड़ासभ लगैत छलै से नय लगतै जे नइ पातके कटतै आ आब त सब काम म देखबै सुइये चलै छै से सभटा सुइए दऽ दै छै तऽ की खेतै लोक
की खेतै उएहसभ तऽ गैस बनबै छै से नय बुझै छियै उएह सब तऽ मोन खराब करे छै ये बहिन दाई
जहिया सभके ऑपरेशन भेलए भरि दिनमे दूटा कऽ छाँछ पीबै छी
पेट मऽ गैस नय बनै खेनाइ पिनाइ तऽ सबटा पथे परहेज भऽ गेलै सभटा पथवला खाना खाइ छी
त की करबै एखन तऽ खाय पड़बे करत कमसँ कम तीन महीना तऽ खााय पड़त ऑपरेशनके तऽ रहै छै तीन महीना ओरिया कऽ रहय लए छै जखन ऑपरेशनवला देह भऽ जाइ छै बहिना दाई
हँ बौआ
नीक रहैत छै नहि रहैत छै
तहि ने कहलिये सब मलेमास में लोग गंगा नहााय या कनी हमहुूँ सबब गंगा नहा ले तंहु से तऽ पहिने तबियत ठीक रहत तहन ने गंगो नहायब
हँ चलि जायब अहाँ लगमे तऽ हरिद्वार प पात लगे अहाँसभ
हँ हरिद्वार तऽ लग पायत फेर ऑपरेशनोोके दुइयो महीना होत तखन ने
हँ हँ दूओ महीना हैत तखन जायब
किए तऽ आ फेर ई सोमके अहाँके साउनके सोमवारीसभ शुरू भऽ जेतै
हँ हँ आब तऽ बड्ड नीक आबि गेल सावनमे महादेव सभके भऽ जाइ ने हरिहर चूड़ी हरियर चूड़ी पहिरब हरियर अथि पात झाड़ उएह सभमे पंचमी मधुश्रावणी सभ चालू भऽ जाइ छै
हँ ओहिमे तऽ छैहे हरियर साड़ी लोक लेबे करैए हरिअर चूड़ी हरियर लहठी जकरा जे इच्छा होइ छै से लैए
आ तऽ नीको लगे छै बहिन अई बड़ नीक सावन मास
हँ बौआ ई समय जे अइ से बहुत नीक समय अइ बौआ
हँ बड्ड नीक लागैत छै उएह समय सब एतना उएह सब देखे छियै तऽ मोन कनी खुशी रहैया
तै ने होइत रहै छै कखन ई साउन एतै अषाढ़ एतै ओ गाम घर में गधान तान रोप पाइत रहैय बारिश होइत रहैय जान हरके रोटी लोक बनबैत रहैय
एह जनहर गेलैय आब कतऽ आब तऽ जनो हर अहाँके नास्ता नहि ले आब कहत हमरा पाइए दऽ दिअ किया तऽ नाश्ता स फेदा छै फायदा छै पाय मे तऽ नाश्ता किया करतै
आ हमरासभके की कहलए चूल्हा लगमे जन चलि अबै जे कनि मोटगरके रोटी बना कऽ देबै कनि सब्जीमे हरियर का मिर्ची सब जादा दऽ कऽ देबै जे हँ तऽ ओहिसँ खेबै तहन ने रो रोपबै धान आ जदि नहि रहतै तहन हम कतऽ रोपबै धान तऽ हमसभ एतेक टटा लोहिआ बना लैत छलियै गहुमक आँटाके आ मोटगरके बनाकऽ खूब कऽ सेक कऽ दै छलियैया
देखियौ आ आब हेतै आब नहि खाय छै आब कहै छै हमरा दू सए रुपैए दऽ दिआ नाश्ता रोपनी स लऽ कऽ तऽ एक रोजमे अहाँके दू सए रुपैआ लऽ लै छै आब
पहिने उएह जमाना रहै तऽ अबे कहल जनसँ पहिने चारि सेर बोनि द तऽ बुझियौ जे धान रोपै आ आब तऽ ओते ओेते पाय कौड़ी दै छै तैयो ढंग सँ जन नहि भेटैत छै नहि रोपनहार भेटै छै
नहि भेटै छै आब गिरहस्थ चलि गेल गिरहस्थ की करत केना खेती करत से कहू उबजा हेत किछ नहि आ खर्चा ढेरी होइ छै पहिले एहि समयमे पानि होइ छलै हर सब हरबाह सब खेतमे बमकैया आ इम्हर जन सभके रोटीसभ बनि रहल अइ मोटगर मोटगर ककरो केओ खेरही चटनी दियौ तीसी चटनी दियौ ओ हरियरका नून मिरचाइसब पीस कऽ दियौ मिरचाइ दियौ एकदम खाइ छै
खेनाय मे हं पहिने हम हमरा सभके नहिरामे जनसभ जे रहै आ अखाढ़ महिनामे कते पाइन होइत रहै यैऽ तऽ भैर भैर छाती पाइन भऽ जाय तऽ हमर भैया सब की करथिन माथ पर रोटी बान्हि क लऽ लेथिन आ घैला मे पाइन लऽ लेथिन आ ओ घैला के की करथिन ओ पानि मे ओ एना गुड़कबैत गुड़कबैत गुड़कबैत लऽ जाथिन आ तहन जोन सब खााय भरि पेट के रोटी आ सब्जी तरकारी कदीमा के हुए सजमनिके हुए कद कथी कटहरके कमरीके ताहि सभके तरकारी बना दे ओहिमे तीसी धऽ देय आ तीसी धऽ कऽ आ से जे जनसभ खाए हलैस कऽ से पूछू ने आ आब खैत आब हमरा अहाँके तऽ अपने नहि पसन्द पड़ैया नीक लगैया तऽ जैन हर कतऽसँ
कतहुसँ खायत अहीके जे दू टा छोटकी बहिन घलैय तऽ ओकरे सभके एकटाके माथमे लऽ लै छलय अपन अपन पियाइ पहिनेे लोक कहै छलै पनपियाय आ एकटा ल लेय छले डोल हाथ मे दुनू बहिनी चैल जाय छै छल आ जोंक जे पएरमे धऽ लैत छलथि तऽ ओतयसँ कनैत अबैत छलए तऽ मार मार म हे हे पूरा हँ
तकरा की करै छलैए काटि दै छलखिन हँ हमर छोटका भाइजी छलखिन से आ ओहिमे चून धऽ दै छलखिन हे ओहिमे से खून बहअ लगै छै
बड बहै छलै बड बहै छलै कहै छियै केहन समय छलै आये बहिनदाई समय केहन छलै आब केहन समय छै से देखै छियै
आबक समयमे आ पहिलका समयमे बड़ अंतर हमर सबके दाय रहथिन अहिना दाय सब एके कहानी कहथिन
कहथिन